हेलो हाँ सखी
कहू बहिन की हाल चाल छै
बस नीके छी नास्ता करे छी
कि बनल छै
किछ नय काइलके रहे खीर बनेलो
हूँ
देल पूरी रहै तऽ बच्चा सबके ओहे नाास्ता बनााक दऽ देलू आ एक दू टा चीज छलै से अपन खाइ छी
हमे भी आते ही तैयारी कर ले ले रहौ लेकिन बिहान बेला जे ऐसन मौसम करल रहले ने कि पानी के चलते हमरा उठे के मने न करल आ ओहि चक्कर मे बाल बुतरू स्कुलो न गेलखिन
जा देखियो न
आधा घंटा जे लेट उठलियो सब काजे लेट भऽ गेल आ शरीरो हँ आ शरीर रो आज ना चल रहल छै जेना तबियत तनिक्क कनिक लगै छै कि गड़बड़ायल छै
मौसम के माइर हँ मौसम के माइर छै है ई जे धूप पानी धूप पानी हो रहल छै न
हूँ हूँ आ बुझै नय छियै सखी खी अभी के पाइन जे रहै छै ओहो तो दूषित हो जाइ छै
हँ हँ
अभी पाइनो मे बड रहै छै इन्फेक्शन
हँ ई तऽ अहाँ सही कहलहुँ सखी जेना गैस करयकी चाहे पेट में कीड़ा होवे के ईं सब पानि के चलते ही होवे छै
हूँ बरसात के पानि होबे करै छै
हँ इ तऽ जने तने के पानि आखिर नीचे के जल स्रोत तऽ मिल मिलल रहे छै न अहाँ कितनो भर के छान के भरब
नइ देखियौ छानल पानी तऽ अहाँके जे ऊपर ऊपर मे छै मोट सन रहै छै गन्दगी से सब छनेत लेकिन जे छै कि देखियौ। पानियो जे पड़ै छै बरसात होइ छै तऽ ओ मिट्टी के अन्दर मे। पैसे छै। तऽ ओकरा मे की होइ छै कि देख -यो जेहन रहल आब नली के पानी छै पमाली के पानी छै गदगी के छै। सबटा तऽ ओही जाइ छै न ओही तऽ नीचे मे जाइ छै फेर देखियौ। कतौ कतौ अभी छनाइ छै लेकिन ओ पर्यावरण। के जे दूसर छै ई प्रकृतिक। के गन्दगी ओ कतऽ जेते। आ कहलो जाय छै कि बरसाइत जे घुस जाय छै तऽ कनीक आदमी के पैन के उबाल। ओकरा मे एक बेर के फिटकीरी घुमा दियौ आ तख छान के ओ पा पइन पियू तऽ पेट से जेड़ होबै छै बीमारी पेट पे से अहाँके नै हेएत हँ।
लेकिन ओतना सम्हार ना होबै छै।
ब तऽ सम्हार नै होइ छै ने सकि त एकटा आओर काज क सकै‌ छी कि अहाँ घैल के पानि पियौ
हँ न तो हमे घैेले के पानी पियै छियै घैेले मे
हँ हँ तऽ ओकरो सऽ जानै छियै बड्ड बीमारी खतम होइ छै
हँ तऽ मिट्टी के पानी के बाते अलग होवे छै तऽ
हुॅं
तऽ सखी गर्मियो मे घैले के पानि पियै छियै जेना फ्रिज मे तऽ हम पानि रखबे न करै छियै
हम अपने सखी हमरा नीके नै लागे छै जानै छी फ्रिज के पानि पीबै अहाँ तऽ तुरत के तऽ लागतै कि आहाहा केहन सुन्दर एकदम खूब पानी भेटै छै आ फेर जब पी के अहाँ खतम करबै ने तऽ फिर कंठ लागे छै कि सुखायले छै भिगबे नय करै छै हँ आ ई जे अहाँ घैल के पानी पीबे तऽ एकदम एहन सं तोख भेटै छै कि किछ कहे के नै
हँ हमे तो की कहो सक की हमरा आर घर में तऽ चलो अपन घर मे आदमी अपन नियर करै छै हमे गेल रहियौ अ गर्मी आर महिना मे अपन मौसीर घर आब वहा घैल‌उल खनि यूज नय करै छथिन उनखनि सब फ्रीजे के ठंडा पानी पिये छथिन बाप रे बाप एकदम चिल्ड वाटर रहै छै आ डायरेक्ट घट घट पी लेबे छथिन तऽ हुनका सबके आदत हो गेल छै त
हँ हँ
ठी
आ अहाँके उ जे नुकसान कैर देल होत हुॅं आ ओही जे पानी छै से अहाँके नुकसान कर देल हैत
हँ आ हमरा आरके त आदत नै छलै ए पानीओ पीए छेलियै ने तऽ एकदम एक घुट दू घुट
कहियो सखी कि खाली कोना के प्यार निटबै छलौ से तऽ होबे करे छै सखी की करबै जानै छियै देखियौ दोस दोसर घर में जाइ से आदमी के नऽ दोसरे रंग भऽ जाइ छै अपन घर जेकाँ अहाँके थोड़े ने ई सुविधा भेटत आ देखियौ सुविधा रहै कि नै रहै अपन घरमे जे मन लागै छै से दोसर घरमे मे देखियौ अबुझ जेक
हँ पाँच दिन रहलो सखी पाँच दिन हम मन से पानी नऽ पीलो वहाँ जब राची वापिस अपन घर अयलो तऽ मन भर घट घट पटा के दू गिलास पानी पीलो लगे छै नऽ कि कते दिन के पियासल छियै हमे
आ नैय होबो करै छै कि देखियौ जगह जगह जे आदमी जाय छै ने तऽ ओत के पानियो के स्वाद चेंज रहै छै जेना की हमसब राँची जाइ छी तऽ देखियौ फिल्टर बला जे पा ए पइन लेके आबै छैय उऽ हमरा निक लागै छै मोटरे जेकाँ लागे छै पानी आ जे हमर अपन घर के पाइन छै जे बोरिंग काइल छै ए सखि केहन लागे छै ओकर नीके नैय लागे छै फेर स्वाद दोसर रंग लागै छै चितकट्टू जेका
हँ ई तऽ हो ही जाइ छै जहाके आदत हो जाइ छै तो फिर उ नीक लगै छै अहाँ भी वहाँ भी लगै छै कि अहाँ वहाँ उम्हर जहाँ रहे छियै अहाँ तो उ वहा पर भी उ डिब्बे के पानी पियए छै यऽ की
नहि नहि नहि अक्सर मोटर के पानी लेकिन सकी अहाँ पीबै ने तऽ कहबै कि फिल्टरे के पानी छै एहन स्वाद पानी मऽ रहै छै मेन छै कि इधर गंगा जी के स्रोत छै नऽ
एन्ना सकी ओ कहे के बात छै जेना ग्ंगा जी के स्रोत की रहय तऽ ओ कहल जाय छै नऽ कि जे तनिक कहूँ कहूँ के पानिेके स्वाद एते नीक रहै छै कि संन्तुष्टि होवै छै
हू तऽ नहि छै बुझल सखी इम्हर जे छै ने से इम्हर बालू के कनिक ज्यदा बेसी छै मिट्टी मे अहाँके मिट्टी कटी जे भेटै छै ओकरामे बालू के मात्रा कनि बेसी के छै
आ बालू बालू के कारण पानी अहाँके छना जाइ छैय
छना जाइ छै मीठ हो जाइ छै हू से से हम सबके नीक लागे छै एतय के पानि
हमरा आर मायके जे छै से पठारी एरिया मे छै आ वहाँ कच्चा प पत्थर जे बोरिंग होल हमरा घर में से कच्चा पत्थर से पानी निकले छै आ एते नीक स्वाद उऽ कच्चा पत्थर के पानी के मने पानी तऽ निकले छै हा जेना एकदम मट्टी मे बूंदा बूंदी पानी दिखलल छै ओ पानी के फवारा नऽ फेेकले छै ओ बोरिंग के टाइम पे लेकिन जे उऽ पानी हँ लेकिन ओ जे पानी के स्वाद छै से एते नीक निक की कहब अहाँके
नहि तऽ पत्थर के जे पानि रहै छै से एकदम हँ नहि नहि सखी ई तो हमरो बुझल छै कि जे पत्थर के पानि रहे छै से एहन मिठ ठा लागत कि लगत सरबत जेका
हमरो बुझल छै सखी ई बात हँ हमर पापा कहै छलखिन कि मतलब पत्थर केँ जे पानी रहै छै ओ नीको रहै छै आ एकदम शुद्ध
शुद्ध रहै छै हँ कोइ कचरा मट्टी नहीं कहीयो आ दस साल बार पन्द्रह साल भऽ गेल एगारह साल लेकिन कहियो ओ पानी हमे गन्दा न देख देखलियौ न बरसात मे आ न गर्मी
पैनो ने जल्दी अहाँ केँ सुखायत जे होय छै ने कि गर्मी उर्मी केँ टाइम मे जे होय छै की पान दिक्कत होइ छै सेहो ओ पाइन अहाँकेँ नै सुखैत ओ अहाँकेँ जेना होबै छै ठंडा मे कनी बरसा में बेसी बढ़ जाइ छै पाइन केँ फ्रोस आ नै तऽ गर्मियो में आ कि जाड़ो में अहाँकेँ ओहने पा पैन भेटत
हँ आ एते शीतल एत्ते शीतल की की कहुँ अहाँकेँ खूब शीतल पानी होवे छै गर्मी आर दिन में तऽ
मोटर के पानी ब अहाँ जे करे छी पीबे छी छिय या चलबै छियै हम सब ऐत की कैलु हँ कि मोटर केँ पाइन केँ कनेक्शन दे देलौं बाथरूम मे बुझल आ जब नैहाय केँ ककरो होइ छै चाहे जे गर्मीमे आ चाहे ऐब ई मे ठंडा में तऽ जाड़ोमे चला दै छियै ने तऽ गरम पानी निकलैत छै तऽ हमर मालिक कब कभियो जे होइ छै कि गरम पन करके नहिता नहि आ इम्हर की छै ठंडा मे की इम्हर ना धूपे नै उगै छै तऽ कनी और बेसी केँ ठंडा लागे छै। शरीर में लेकिन ओ नै नहैता ओ मोटर चला के आ तभियए ओ नहाय छथिन। गरम पानी से कभियो नै नहाइ छथिन आ ठण्डा मे गर्मीमे। मोटर चला देब सखी एहन सुन्दर एकदम ठण्डा पानी। जे दू बाल्टीसँ अहाँ नहा लेब। तऽ लागत की एकदम शरीर उड़ै छै। एहन एकदम फ्रेश हो जाइ छै शरीर बुझलौ
खूब नीक।
तऽ हमसाय कऽ रहै छै ने हँ हँ नहाय कऽ रहे छै न तऽ मोटर चला त आ नहा ले छै हँ जा। आ हँ हँ।
ताजा।
ओ सबमे कोनो दिक्कत नै छै ओ सब तऽ होबे करै छै।
नै तऽ हमे भी सोचले छियै जे अब आब। जेना बरसात नीक से भऽ गेल ने आब तो बरसात लगले। शुरूए भऽ गेल तऽ पानी आब हमहूँ गर्मे करके घरमे सभ। हँ सब केँ देब जेना देखु न हमरा आर केँ आब शुरुआत भेल न अब घर में ऐका ऐकी सब ऐका एकी पड़त।
नहि तऽ ई तऽ हैबेकरे छै सर्दी खााँसी के आ बोखार के जे ई अभी रहे छै वैर ई एकटा अगर कोई घर मे पड़त तऽ ओकर देखा देखेी सबटा। हमरेसर्दी भेल छलेतहमर छोटकीओके भगेलैओहमर। पियै छै दूध सखी तऽ आब की करो हुनको ई भए गेलै। आ जे बच्चा सब हमरोसङ्ग सुतै छै ओकरो इन्फेक्शन भ जाइ छैय ई होबे करै छैय अभी वायरल के इहे छै हँ हँ आ देखियौ। तब छी छा आदमी करबे करै छै जतय मन कयलक ओते छींक देलक आ ओ जे वायरस रहे छै से केकरो जेकर इम्यूनिटी सिस सभसेकंजर ओकरा धय लेलक अच्छा सखी हमएकटा बात कहू आ देखियौऔ दुनू के। एके बेर के काज पड़ल ठीक छैसखी ठीक ठीक त।